हलो
हलो जयझूले, जय झूलेलाल
हा जय झूलेलाल
ॿियो केड़ा, कहिड़ा हाल अथव?
हा ठीकु, तहां ठीकु आहो?
हा मां हा ठीकु आहियां, मानी वानी खाधी?
हा न न अञा न खाधी, हाण खाईंदासीं ॿ वॻे
नाश्तो खाधो? ॿियो, रोटी छा ठाहींदा? मानी छा ठाहींदा हाणे?
हां, हा पनीर सात पनीर
पनीर सभिनी खे पसंदि आह। सिंधी खाधा, सिंधी खाधा ख़बर अथव तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि?
हा हा उह वणे न मस बि खटि कड़ी थी, ऐं सिंधी कढ़ी
असांजे घर में त सिंधी खाधा ठहंदा आहिनि, जीअं कढ़ी चांवण, सयूं- पटाटा, दाल-पकवान
अऊं
बीह- पटाटा त सभिनी खे ॾाढा वणंदा आहिनि।
असां ई बीह- पटाटा चाढ़दाऊं, मटर- पटाटा चाढ़दा ऊं
ॿियो तव्हांखे सिंधी जे बारे में, तव्हांजे हिते बाल संस्कार शिविर हलंदो आहे तव्हांजे शहर में?
हां
तव्हांजे शहर में बाल संस्कार शिविर हलंदा आहिनि? सिंधियुनि जा
हा उहाई, चालीहे साईं
न बाल, तव्हां कहिड़े शहर खां था ॻाल्हायो?
असां दिल्लीअ खां
अच्छा दिल्ली में हा दिल्ली में इअ शइ न ॿारनि जे लाइ कोन निकिती आहे। असांजे राजस्थान में बाल संस्कार शिविर असां हलाईंदा आहियूं हुनमें असां सिंधी ॿारनि खे, सिंधी सेखारींदा आहियूं हिकिड़ी किताब हूंदी आहे नंढी सी, हुनमें सॼी ॼाण हूंदी आहे सिंधियुनि सां,
अउं उह किताबा असांजे ॿारनि खे ई मिलियल आहिनि हा सिंधी अ
कुछ ॼाण मां तव्हांसां करणु ती चाहियां हुन बारे में,
हा,
जीअं तां अॼु मञी हलो पाण सिंधी रांदियूं कहिड़ियूं आहिनि, तव्हांखे ख़बर कोन हूंदी।
न न ई वल समझ टाइनि शे नसत न
हा सिंधी रांदियूं सु व बाल फेर फ सोनटो दबली ती छिड़के हुनमें हिकु ॿार गोल घेरो ठाहे वेंदा आहिनि, अउं हिकिड़ो ॼणो हुनजे पुठियां मतिलब रुमाल खणी हलंदो आहे,
हाह हा वाह इहो इहे शयूं अॻे असां न
हा, उहे पहिंजी सिंधी रांदियूं हूंदी हुयूं जिन खे हाणे पाण छा आहे थोड़ो थोड़ो भुलिजी रहिया आहियूं,
हाणे इअं आ न नाला ॿिया रखजी विया आहिनि त हाणे,
हा -हा, कोई ॻाल्हि कोन्हे हाणे हिन में सुधारो थिए पियो असांजे राजस् थान में ॾाढो सुधारो आयो आ, ॿारनि खे ॾाढी ॼाण मिली आ हिन बारे में, त धीरे धीरे अॻियां वधंदी अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि तव्हां ॿिए कंहिंखे ॿुधाईंदा।
हा -हा
फिर फिर सोनटो दबली थी छिड़के हुनमें गोल घेरो ठाहे ॿार वेहंदा आहिनि, ऐं पुठियां खां रुमाल खणी डोड़ पाईंदा आहिनि। पो कंहिं हिक जे पुठियां विझी पो वरी हा हिकिड़ी ॿी रांदि आहे, बित बिताणी सुरमे दानी। हुन में ॿार जेके आहिनि थले ते विहंदा आहिनि, हिकु ॿार हेठ ठा बीहंदो आहे, पो पुछंदो आ बित बिताणी सुरमेदानी, त हू जेके मथे बीठा हूंदा आहिनि, त उ पुछंदा आहिनि तुंहिंजो घरु कहिड़ो? पो हू को बि घर ॿुधाईंदो त हू पाण थले ते चढ़ी चढ़ी करे अन वञी हथु लाहे ईंदा आहियूं।
वाह -वाह, इहो बि सभु शयूं इये कयूं।
हा -हा कोई ॻाल्हि कोन्हे अॼु अॼु असां वाप पसि उननि रांदियुनि खे सेखारियूं पिया ॿारनि खे ऐं ॿारनि खे अॻियां वधायूं पिया, सिंधीयत जे बारे में इहा ॼाण ॾेई करे। त इहो असां जेके आहिनि हींअर ऊन्हारो ईंदो आ न ऊन्हारे जी छुट् टुनि में सेखारींदा ॿारनि खे ताकी ॿार फ्री थी हिन ॻाल्हि खे सिखंदा आहिनि, ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सभु ॿार ख़ुश कुछा ईंदा आहिनि हिन जो, अची करे हिनखे अटेंड कंदा आहिनि। माइट बि ख़ुशि थींदा आहिनि, उहे चवंदा आहिनि की भई असांजा ॿार वेकेशन में विंदरा पिया आहिनि न, न सिंधी विंदरा पिया आहिनि रांधयूं कनि
अॻे जीअं असां नंढिड़ा हूंदा हुआसीं हली सभ खेॾंदा हुआसीं।
हा-हा बसि हींअर हुनजो नालो मटिजी वियो आहे, बसि बाकी हाणे न न पर पाण खे इन नाले खे वापसी उथारणो आहे हुनखे जाॻाइणो आहे पंहिंजे सिंधी यत जे लाइ वापसि अॻियां वधिणो आहे।
हाल ताईं हिकु हिकिड़ो पेर मथे रखंदा हिकिड़ो पेर थली ते रखंदा बि चवंदा न मथ
हा- हा -हा -हा बराबर -बराबर बराबर -बराबर
इंए सब शयूं असां करे सघंउ। हा
अच्छा अच्छा, सुठो तमामु सुठो, बढ़िया, नाश्ते में छा खादव?
नास्ते में असां आलू जा पंराठा खादा।
आलू जा पंराठा! सुठो, इहे ॿारन जा फेवरेट थींदा आहिन आलू जा पंराठा।
हा, तॾहिं वणदिंयुं न आइन, डबल रोटी जा ब्रेल पकोङा पकोड़ा, जाम मतिलबु हा ॾही त खांईंदा ॾइ त सब सां ई हलती आ, हा।
त इहो बि हिकु ॿारनि जो हाणे व्यंजन ठही वियो आ, सिंधी खाधनि ते बि थोङो ध्यानु ॾियो। उहे बि घर में ठायो, ॿारनि खे थोङो खारायो पंहिंजे ॿारनि खे। अंउ ॿियों तांखे ख़बर थव हींअर ॼेठि अचण वारो आहे?
हा त इ हे ॼेठ खे खुंभ चवंदा खुंभ। जेठ में त असांजा जे जी मतिलबु ससु सओरे वारा हा, त जीअं असांखे मतिलबु पेरों भेरो पुटु ॾाए
अच्छा!
त उनी को बाद मतलब के ईंए अ पट जाए त मोटी सम्झ, असां खुंब चवंदासीं मतिलबु।
अच्छा हिनखे खुंभ चवंदा हुआ!
असां कुंभ चवंदासीं, कुुंभ खंणदियूं
अ अच्छा ऐं खुंभ हिननखे माना ॾिण खे मल्हाइण खे खुंभ चइबो आ!
हा हा मत ॼेठ जो महीनो जाम
अच्छा ॼेठ जे महीने में मतलब खुंभ पूॼण, ईंअ?
हा त पो पंज संडे ईंदा आ न।
छा मतलब?
पंज संडे जीअं ईंदा।
अच्छा हा हा हा हा हा आरतवार, आरतवार।
हा आर्तवार मतलबु पंज ईंदा न।
हा हा।
पो त मतलबु पंजो आर्तवार ते मतिलबु असांजा सिजन असांखों पो हाणे घ न खुंम्ब।
अच्छा खुंम्भ खणाइंदी, पर पंज आर्तवार वंञी करे
म हा तब वते वेंदाआसीं मतिलब काई जल ॻतो वेंदासीं
हा हा, हा हा, अखो खणी वेंदा आयो, अखो खणी वेंदा आयो?
अखो खणी वेंदा हुआसीं मतलबु पंअंजो रोटियूं जेके ॿाल दिल सां खाईंदा हुआ उहे बणाए वेंदा हुआसीं।
हा हा, बराबर बराबर, पुट्ठ न पुट्टनि भाउरनि ऐं घोटनि जे वॾी आरजा ला ए इहे पाण पूजा कंदा आहियूंसि। साल में ॾाढो तमामु सुठो आहे, बढ़िया शै आ इहा बि।
हा त पोइ असां को जीअं सस हांणे ईंदी न त पो मतलबु पहिरियों त असांखे ईंदो न हो, उहे चवंदियूं हुंयुं मतलब कोई त चवंदा हुवस न अस। हाणे त के पको हाणे त पको ई थींदो आ, हां।
हाणे याद आ तांखे?
हा याद आ।
अच्छा अच्छा सुठो सुठो पांण ईंदड़ पीड़ी के फ़ाइदा मिलंदा न। घर जी या त बुज़ुर्ग के अचे तो त ईंदर पीरी सिखंदी तहां खां तमामु सुठो ई ॻाल्हि आहे तहांजी।
हम्म।
ॿियो ॿुधायो, का सिंधी ॾिणं वार में उते चालीहा मनाईंदा इनि?
चालीहा मनाईंदा हिनि, पंजीणा चवंदा हिनि गीत ॻाईंदा हिनि। झूलेलाल जा जेके हुंदा हिनि मंदर में मौज मनाईंदा हिनि, मथां बाणा साहिब खांदा हिनि बाणा साहिब खणीं करे मोटी संग खे नदी ते वेंदा हिनि विझ कण त
अच्छा जी जी
वेंदा हिनि सठि सत्तर ॼणो वेंदा हिनि लेडीस वेंदी आ मर्द बि वेंदा हिनि।
जी जी।
हा त पो मतिलब हुते बसां कराईंदा हिनि न पो मतिलबु हरको पांजो किरायो ॾींदो आ पो वेंदा हिनि हु हुते पंहिंजो वि विझी ईंदा इनि झूलेलाल जी सॼी पूजा हुते कंदा हिनि
तहांखे ख़बर तव हिन झूलेलाल जे चेट्री चंड ते ज़ालू जेके हिनि झुमरी हणंदियूं आहिनि ऐं मर्द जेके हिनि छेॼ हणंदा हिनि त ही पंहिंजो जेके इनि न सिंधियुनि जा लोकनाच इनि। झुमरी झुमरी अंउं छेॼ।
त बे फाल के ॿार करदाहिनि न
हा इह्ये छा पंहिंजे जेके सिंधीयत में अगरि ख़ुशीअ जो मौको हूंदो आ न त उन ते मायूं झूमरी हणंदियू इनि औरतूं जालू अंउं मर्द जेक छेॼ हणंदा इनि तमामु सुठो आहे इनमें पांण खे एकता में रहण जी
हा हा
ॾिसो हिक ॼणे जे नृत्य सां कुछु कोन तो थिए अगरि उहे पांण मिली करे न चूं ता त केॾो सुठो लॻंदो आहे उहो माहौल।
सभु ईयें हिकिड़ो आदमी त ख़ुशी जो इज़हार करे न सघदो जॾी गॾु थींदा इनि
ॾाढो सुठो, तमामु बढ़िया, ॿियो? बी का ॼाण हुजे तहांजे हुते जे बारे में घुमण वुमण जी जॻहियुनि जे बारे में
घुमण जो आहिनि जॻाहियुं खोड़ इन हिते लाल किलो आ मतलबु के जीअं ॾिसु इह्यो शीशगंज गुरुद्वारो आ जीअं हाणें ॾिसु बंगला साहिब आ वेंदा हिनि ॿालाए वेंदा हिनि असां ई पांणी खोड़ दफा वया आऊं
अच्छा- अच्छा, बढ़िया- बढ़िया, सुठो -सुठो, झूलेलाल जा मंदर आहिनि हिते?
हा झूलेलाल जा मंदर हिते कई ॿ हे हिकिड़ो मदन गिर में हिते ई आ जाॾे जंहिंमें असां ई वेंदाउं हिते ई त हिक कृषणा भरत मंदर में आ त जीअं हाणें बहिराणो साहिब कोई गॾिंदो आ जीअं सॾुकंदो आ चवंदो आ अॼु असां बरहिराणो साहिबु गॾायो आ तव्हां अचो।
सुठो सुठियु छो अच्छा थारूअ वारे ॾीह ते तहां चे झूलेलाल जे मंदर में वेंदा आहियो?
हा झूलेलाल जे मंदर वेंदा हूं ठारूअ वारे ॾीह भंडारा साहिब थींदो पांजा बहिराणा साहिब खंणजंदा रात जो बि कापी दे हिकु खंड साढी बारांी म
अचछा अच्छा थारूअ वारे ॾीह मतलबु मंदर में वञजे पलउ वलो पायो अखा पायो
उहो मोटी शुकुर शुक्रवार अठे अठे ॾींहं थींदो आहे
बढ़िया बढ़िया
हा शुकर शुक्रवार ा सभु कुझु जेको ब्राणो साहिब खणाए भली पंहिंजो खणाए शुक्रवार जे ॾींहुं बि पंहिंजो ह रखियल आहे ऐं ज ियल आहे जेको पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजो कराए न बि ईअ पंहिंजो मतिलबु मंदर में थींदो ई थींदो आहे
अच्छा अच्छा अ्छा तव्हांजे घर खां अच्छा परया आहे पासे में आहे
मंदर हा छो छोकिरो आहे मतब मां हेॾो घुमी नॾ सघिय घोट वठी वेंदा छोकिरा सक वियन नोर वन
अच्छा अच्छा अच्छा सुठो सुठो ॿियो पलो वलो पाइणु अचे तव्हांखे
पल्व आ पंदियूं न मनू पेंंद आहे मतिलब असां
मूंखे त सभु अचनि मूंखे त पल्व बि प ॾींद मां हिते ॾाढो मंदरे मे वेंदी मूंखे सभई ततां पूजा पाठ करा जी ससु मूंखे सभु ट्रेन करे छॾियो अथई
ईअं त मुंहिंजी नूहं जेकी नंढीया ती पढ़ियल आहे पाठशाला पढाईंदीआ
कॾहिं बि तव्हांखे कुझु पुछणो हुजे त मां तव्हांजे लाइ सेवा में हाज़िर आहियां
हा हा हा ॿियो सभु ठीक आहे ज जय झूलेलाल ज हे थी वई
हलो ह जी ठीकु आहे
हा ठीकु आहे ठीक ठीक जय झूलेलाल हा ठीक आहे